ह सखी कत यबै सखी कतय के प्रोग्राम करै छी से कहू ने
नय देखु ने हमरा तो घर में बैसल बैसल एकदम मन उगता गेल छै से हमे सोचले छियै तनिक चलू ना होतौ पार्के उर्के में जाके घूम फिर के आबल जाय
ये सखी अभी तऽ बूदी बरसात के जे दिन छै से अहाँ पार्क में जेबे तऽ पार्क मे फेर सबटा तरफ पाइन पाइन रहतै
हँ रे बाबा ई तऽ हमे सोचले न छलियै तब चलू ने कही नीक जगह चलल जाय जेना मदिर उदिर हँ
एकटा हम देखले छियै कि फिलम लगल छै कॉकटेल ट
ह
बुझलहुँ तऽ हम देखै छीय कि देखियौ हमरो तऽ नहि छै पता लेकिन देखै छियै कि भीड़ उड़ ठीके जुटबै छै बझलहु ह लागे छै कि देखे लायक छै ह
हू
आइ कल्के ते मूवी नहिये देखे लायक रहे छै सखी एके दूटा मूवी एहन निकले छै के आदमी मनै से देख सकैत छै पर परिवार सगत तऽ ओही सोचै छियै ह तऽ अगर अहाँकेँ छै इच्छा तऽ चलू ने ओते चलै छी फिलिम उलिम डक कऽ आ फिर चाउमिन फुचका सभ खाकऽ
ह
चाउमिन फुका सी आ किछु नहि खेबै जाने छियै गुपचुप हमर कमजोरी छै। बझले हम जे निकले छियै मार्केट तऽ हमरा ने बड़ म ह हमरा अंडा चाउमिन बड् नीक लागैत छै तऽ हम सोचै छिय ने चलू ने चल किछ तऽ चलू उमर घुम घा के आयल जायत आ ओह सभ खा पी कऽ आ चलेबी तखन कि दुपहरे के कटबाबू तऽ ई टिकट कि कहै छियै आ
नीक होइत।
कऽ अकि देखियौ पार्क जाय के तऽ हमरो मन छै लेकिन पार्क मे जाय के मतलब छै कि अभी बाल बच्चा सभ खेलते नह है हम सभ भी कतय बैसबे आ जे पानि उान हय जेते तऽ हा फेर फस जेबे हमस दुनू
ह सखी ई तो बिन मौसम अभी बरसात होवे छै आजकल तऽ
तब। एकदिन मौसम कि कहबै सखी नहि नहि अभी देखि कजे मल मस चढ़ल छै ठीक छै से ई लागै छै कि कनिक बिन मौसम वाला बारिश छै आ नहि तऽ देखियौ प्रकृति के जे अपन चक्र छै से नै टूटेया
ओ तऽ देखू तऽ एक दिन एक दिसे से तऽ ई अषाढ़ घुसल गय छै।
आसार कि आब तो सावने घुसते यल।
देखू सावन तऽ ई तऽ नै देखू सखी ई ब ई बार सावन ने ठीक समय पे होई छै। अगस्तपुर पूरा महिना सावन खिचाय छै। ह ह एहि जुलाई सर ठीक भेल छै।
ह
तऽ देखू सावन ह सावन के पानी जे होवे छै पानि जे परसे छै तऽ देखू तऽ ओ एको मिनट ने दिन भर मे छूटे छै आ अभी तक तनिक धूप धप हो जाई छै जेना रात मे बारिश दम भर भेल तऽ दिन मे धूप तनिक
हा लेकिन जानै छियै। हमर जे बाबा छलथिन। ओ की कहे छलथिन। एकटा कहावत कहे छलथिन कि अषाढ़ मे बड़ छै। बरसै छै बाढ़
हुँ
साावन मे मनभावन आ भादो मे कादो
हँ ई तऽ सही कहावत छै सखी जेना देखो ई अषाढ़ के जे पानी छै से बाढ़े नऽ लाबै छै।
हँ कोसी उसी मे जे भरे छै पानी जे बि हार केँ शोक कहावै छै कोशी केँ एतऽ शके नऽ कहै छै। कियकि देखियौ जे नेपाल छोड़ देय छै पानी से जाने छियै तऽ कतेक गाँव जे डूबल रहे छै सखी
बताउ तऽ कतेक परेशानी हो
हँ जे इम्हर ऐबैे नऽ सखी तऽ देखबै की कि कोशी केँ जे पाइन रहै छै पूरा आधा आधा घर मे डूबल रहे छै। कोशी केँ पाइन मे
बताउ तऽ कते परेशानी होइछ हो- होइत होतै
बड्ड परेशानी होइ छै। सखी नय हमसब केँ जे एरिया मे छियै। ओतऽ तऽ बाढ़ केँ पानी नय आबै छै कोशी
लेकिन जे नदी केँ किनार मे जे कर घर होवै छै। जेना उ आर सब केँ कते दिक्कत होवय छै होत
बड्ड दिक्कत होइ छै। एहि सँ की करतै सखी कोनो तऽ
ओ तऽ होइये छै। लेकिन की करबै किछ नय कर सकै छी। ई प्राकृतिक केँ जे हमसब डिस्टर्ब करै छी। बेर - बेर अ हमसब अपना ढंग से चाहे छिये कि सब चले तऽ ई देखियो प्रकृतियो तऽ कतौ ने कतौ अपन गुस सा दिखायत आ
करिए लेले
हँ तब संन्तुलन बनवाबै केँ तऽ छैहे। प्रकृतिक केँ उ कतहु नऽ कतहु तऽ अपन संन्तुलन बनाबे करत। देखियौ अब हमस नदी केँ बीच म घुसल छी। हमसब जंगल काट छी हमसभ सभ तहस नहस करै छियै।
सही कहल रहल छै।
एतऽ
जेना हमरा आर घर देने देखु ओने जे कोशी ह कोशी केँ जे प्रकोप ओ उम्हर केँ प्राणी सब झेल झेल रहल छथिन। आ एम्हर केँ प्राणी सब जंगल काटे कटवाबे केँ कारण भी परेशानी झेल रहल छथिन। एने तो बाढ़ केँ दिक्कत नय छै। लेकिन जे जंगली जानवर जे गजराज सब झुण्ड केँ झुण्ड रोड पे आ जाय छथिन। आ गाँंव मऽ घू - घूस कऽ सब केँ घर दुवार गाछ वृक्ष सब। उखड़ै छथिन तेकरा चल ते कारण की नुकसान नय होबै छै
होबे करै
उजा उजार दै छथिन घर उजार दै छथिन गजराज आ जे झुण्डमे निकलै छथिन। नऽ तऽ आओर एकदम हड़कम्प मचयले रहै
की करबै सखी किछु नय कर सकै छीय एक एकरा मे देखियौ एकेटा चीज छै कि मनुष्य जे छै से अपन जे ओकर शौख छै जे चाहत छै ओकर जे विचारक छै ओकरा सीमित जे करलेथ तऽ फेर देखियौ कोनो दिक्कत नय ऐछ
लेकिन दिक्कत कतय छै से हम कहैत छी कि ई दिक्कत एतय छै कि हमसभ चाहै छी कि हमर पाँच जगह हम अपने जमीन रहत
हँ सही कहलो सखी
आ जे जमीन अहाँ खरीदबै तऽ खेती लेल तऽ नहिए खरीदै छी अहाँ खरीदबे तऽ मकाने दु कान बनाबै लेल आ ई नय बुझै छियै हमसभ कि देखियौ जब हमर सभके भूख लागै छै तऽ हमस नोट नय खााय छीयै। सखी ओहि अनाज खरीद के खाय छी
हँ हँ
लेकिन ओ अनाज लेल कोइयो उपाय नय करल जाइ छै देखियो आइ दिन ब दिन किसान सबके संख्या घटल जाइए किसान अप किसानी करै लेल नहि चाहै छै आब की बुझै छै कि हम जे दिल्ली बम्बई जायब तखन पाइ कमा के आयब तखन हमर बाल बच्चा सबटा जे हमर परिवार सब छथि थिन ओ सबके भविष्य सुधरत ह आ हम सब भी नय बुझे छियै कि देखियौ किसान सब जे रहे छै ओकरा हम सबके अपनो हिसाब किताबसँ कनिक मदद करैके चाही आइ काल्ह देखियौ सरकारो कनी कन क देखियौ कतो कतो ई करै छै आ जब पढ़ाइके अहाँ करै छी ई एतना विशेष अ व्यवस्था दै छियै तऽ ओकरा मे किया नय प्रैक्टिकल करबाबै छियै आँ पढ़ाई के पढ़ाइ के की काज छै सब कि किछु नय खाली ई छै कि अहाँ अक्षर के पहचानू बोले लेल सिखियौ लिखे लेल सिखियौ बाकि बात ओकर कोनो काज नय छै अब काज की छै जे अहाँ अपन जिन्दगी मे करब ओहिटा काज अहाँके आगे आब बच्चा सबके प्रैक्टिकल शिक्षा देबेके चाही जेना ज पान मे दे देल जाइ छै जानै छियै ओतऽ बच्चा सबसँ पूछल जाइ छै हम एक बेर पढ़ले रहों के जापान में पूछल जाय छै छोट छोट बच्चा सब के जे नर्सरी सब में पढ़े छै ओकरा कि अहाँके की बनैके इच्छा छै तऽ ओ बच्चा सब जे रहै छै कहै छै हम डॉक्टर बनब हम कुक बनब हम एहन बनब हम से जानै छियै ओकारा से सम्बन्धित पढ़ाइ करबाबै छै प्रैक्टिकल मे आब जे कहत कि हमरा बनयके छै कूक बनाब शिकरा की करै छै से इसकुल मे छोट गैस उस बना रखै छै आ ओ बच्चा सभसँ ऑमलेट की कतहु बनबतै तऽ कभी चाय बनवाबैत छै मतलब कि ओकरा ओ-अ-वलामे इंट्रेस्ट जगाबै छै जे कहत कि हमरा डॉक्टर बनै के छै तो करते कि किछ जेब फर्स्ट एड रखे छै तऽ केकरो कुछ किछ भेलै। तऽ ओ बच्चाक के ले जायत कि अहाँ ओकर घाव-उ के साफ करू ओकरा प- ट्टी लगाउ ओकरा ई काज करू मतलब बच्चा सबके देखियौ ओ सब से की होइ छै। अगर कोनो ओहन विपत्ति वला संकट वला जगह घड़ी रहै छै ओकरोमे बच्चा ओ डिसीजन ले सकै छै
सही बात छै आओ देखू ई कितना अच्छा मने सरकार वहाँपर ई योजना निकलेले छथिन जे बच्चा सबके जेकरामे इंट्रेस्ट रहै छै ओकरेमे ओ स्किल डेवलप करै छथिन ओकर इच्छा के आओर जागरूक करै छथिन
जागरूक करै छै ओतयके बच्चा ओतऽ के जे पब्लिक छै से बुझ लियौ सखी कि ओकरा कोनो विशेष ट्रेनिंग करैके जरूरत नहि छै
तऽ
ओ बच्चे से सोचलियो कि दू साल तीन साल के बच्चा ट्रेंड जे जे होइ छै तऽ ओ मैट्रिक तक जाते जाते सोलह सत्ररह सालके लड़का लड़की जे रहतै से सोच लियौ कि ओहि उमरमे तऽ ओ प्रांगत भेल रहत दस बारह सालके जेकरा ट्रेनिंग भेटत एक- एक्सपीरियन्स ढेरी रहत तऽ किए नहि जापान आगे जायत
सही बात छै आ जेना देखू तऽ हमनी आर तऽ बारह पन्द्रह साल सतरह साल तक बौऐ बना कऽ के रखले छियै हमरि आर के बाल बुतरू के कि आग न छू तऽ ई ने छूअ
आ जानै छियै आ ओतय आओर की छै जेनाकि अहाँ कचरा पड़ल रहै छै रोडपर तऽ ओतय ई नहि छै कि ओ प्रधानमंत्री छै ओ मन्त्री छै ओ ऑफिसर छै तऽ ओ सब नहि उठात अगर जे रोड से जा रहल छै आ ओ जे देख लेत ओतय एकटा पत्थर पड़ल छै से जाने छियै पहिले इंडिकेट दे कर ऐं- गाड़ीके इंडिकेटर दऽ कऽ आ साइड हेतै आ-ओ पत्थरके उठाके रखत आ जे ओ कैमरामे कैद होइ छै कि ई एक आदमी ई काज कयलक तऽ ओकरा ओतय अवार्ड मिलै छै
बताउ तऽ कते नीक बात छै
हाँ आ भोरे भोरे जे के-आ-रहल रोड तऽ ओतऽ कोनो सफाई कर्मचारी नहि रहै छै सखी ओतऽ की करै छै आम पब्लिक जे रहै छै से- सब झाड़ू करै छै आ ओकरा ओ सबके पाइ भेटै छै
आ-आ-अहाँके करबाक छै इहो नहि छै कि अहाँके इच्छा पर नहि अहाँके करबाक छै अहाँ करू आ ओकर पाइ अहाँके भेटत
बताउ तो तऽ केहन न ओ प्रगति करे तऽ ओऐसन देस-ऐ सखी सुनू ने हमरा आरके एक काज मोन पर गेल हमे करके आबै छियै ठीक छै अहाँ से करब हम तनिक देरमे चलू